हेलो ह मयंक जी कैसे है बढ़िआँ छै अहाँ कहियौ की हाल चाल
से कतय रहै छियै
केहन छियै मोन केना लगबै छी हम तऽ फिलहाल पटनामे रहल छी अहाँ कहाँ रहै छी पटना मे रहै छियै नहि फिलहाल तऽ नहि भेल हन लेकिन कोशिश इएह बनि रहल अछि
अच्छा और अम अहाँके सेमेस्टर कहिया खतम भऽ रहल अखन खाना उना बनि रहल छै
अच्छह अच्छह
हाँ सब कुशल मंगल अइछ अच्छा ओर बताउ अहाँ बी सी ए के बाद की सोचलियै आगे
बीसीए के बाद सोचि रहल छियै जॉब जॉब करबै ह डेप अब अभी हाँ मास्टर साइड से करबै जॉब के साथ रहल हम इंटर्नशिप के फिलहाल हम इन्टर्नशिपके चक्करमे पटना आयल छी सी डैक मे हमर इन्स्टीट्यूट अभी चलि रहल यै इन्टर्नशिप हाँ हाँ ही अहाँ बताउ की सब क रहल
अच्छा ओर हमरो चलि रहल कल छै अखन ह आओर बताउ सब कुशल मंगल अछि
एहिके बाद देखियौ जे डेवप्स कऽ रहल छी इस ई फिलि्मके कोनो जाब देख रहल छी हम आब देखियौ आब आगे भगवान भरोसे भगवान की करै छथिन
हू हू ठीके कहै छी
बायोटेकमेक कि सब चलि रहल अइछ
बायो टैक मे भऽ रहल छै आब समेस्टर केहेन हइ
अच्छा अच्छा गर्मी तऽ बहुत रहै हैत द्दू सोचि रहल अइछ गर्मी तऽ यहाँ पटनामे तऽ बहुत तापमान बढ़ल अइछ बढ़ल रहलै यऽ लेकिन देखियौ आब आब तापमान की कऽ सकै छियै आब पढ़ाई छियै तऽ रेस्ट तऽ छेबे करै अहाँके दुविधा कष्ट नहि करबै तऽ फेर पढ़ाई की काम दै छै
हाँ हाँ ई बात तऽ ठीक ठीके कहलियै ओर कतहु घूम उमे जाय ल विचार छै की
सोचि रहल छी कनि कनि जे इंटर्नशिप खतम होइके बाद कहाँ कतहु चलल जाय कनि शान्ति के लिए क्य की जनते छियै यहाँ से लाइफ मे समस्यए तऽ बहुत छै लेकिन थोड़ा शान्ति अगर लाइफ रहै छै तऽ ओ बढ़ियाॅं बात छै थोड़ा थोड़ा परिवारके साथ मे व्यतीत करै लए चाहि रहल छी
ओर बताबू ओर क कतऽ ओतऽ कहिया जेबै घर घर पर कहियाजेबै खतम भेलाक
घर आ हमर अभी एक महीनाके यै इंटर्नशिप
हाँ हाँ
ओर अहाँ बताउ कि लाइफमे कीसब चलि रहल अछि अहाँ घर परिवार पर कहिया मिलबै कहिया अपन सबके मिललो बहुत दिन भऽ गेल ह तऽ भाय भैयारी भऽ के दूर त छी
आबै
आहाॅं तऽ भाय भाय भैयारी भऽ के दूर छी यहाँ तऽ हमरा से आओर आओर मतलब कहियौ लाइफ मे ओर बताउ घुमै फिरैके की विचार यै
सुनायै छियै घुमै लऽ जबै घुमय लै
ह्म आब तो जानते छियै यहाँ जो दुनिया बहुत बड़ा छै दुनिया बहुत बड़ा छै
ह ह
आब की कऽ सकै छी अपना लग तऽ कनि आ बहुत दिन भऽ गेलै मिलना भी अपना दुनूसँ तऽ कोशिश रहल अछि कि सब आदमी मिलू साथमे आ बातचीत करू आब अपन अपन मतलब विचार राखू जे लाइफमे आखिर लाइफके एकर लाइफके अपन लास्ट मतलब समस्याके मतलब सारा सुविधा की छै साथ बैठके छै जॉब उब तऽ राखले छै लेकिन सबसे बड़ा बात ई छलै मे ज हमलोग आपसमे अपना परिवारके साथ कते टाइम स्पेन्ड मतलब कते समय धऽ दऽ रहल छियै परिवारके
हँ ठीके बात बात कहै छियै
आइ काल्हि की भऽ गेलै हन जे जेनरेशन सभके बतबै छी तऽ ओ घरसँ अहाँ बताउ की की अहाँके विचार यए मिलयके
अगस्तमे आबू ने त अगस्त सेप्टेम्बर
हँ हँ बिल्कुल बिल्कुल आब हँ दुर्गा पूजा गाँव के देखल बहुत दिन भऽ गेल
हँ गाँवमे भोजो हय अहाँ गाँवमे भोज ऐ
हँ भोज भात गाँवके मिसने कह मिश म मिश मिथिलाके मखान मिस करैत छी भोज मखान भसक करौड़ी भोजक ईसब तऽ अपना सब तऽ मतलब आब अब के जेनरेशन में कहा देख‌य छी ई सब प्राचीन छै मखान भेल अहाँ के ई भेलै मखाना भेलै प माछ भात भेलै ई सभ तऽ मिथिलाके शान छै हँ जरूर जरूर मिलबे करबै देखियौ सबसे बड़ा मैगजी होइ कि छै जे अपना लोग प्राचीनता खोइ रहल छियै पहिने जेना जेनेरेशनमे मतलब ओ मिथिलाके जे ओ महत्व छै ने धीरे धीरे खो रहल छी सभ आदमी कइ किएक तऽ आइ काल्हि कोइ गाँव रहै लए चाहै नहि अछि सभ जाय छै विदेश रहु बाहर हँ बाहर चल जा आ शान्ति तऽ मैगजी गाँवमे मछै ने
नै अ बात कर छै
ई बात छै आओर बहुत सारा विचार बात विमर्श छै केनाकि देखियौ हम आइ काल्हि की छै मतलब सभ आदमी मिथिलाके अथि अप पाग प
घर आर कहिया बनवा रहल छियै गाँवंमे
घरके तऽ अभी बुझियौ आब जे जेना छै अभी ठीके छै मम्मी पापा के आशीर्वाद छै तऽ लेकिन अपन हमर जो हो ओहि के बाद हम सोचि रहल छी मतलब एक अच्छा ध्यानसँ मतलब मम्मी पप्पाके कनि शौक पूराे हिसाबसँ बना दियौ हँ
हँ हँ हँ भगवती कृपा से भैए जेतै हमहु जाइ छियै बनेबै
सभ भगवती भगवती के कृपा छै सब मिथिला सर मिथिलाके परि
आओर बताउ की हाल ठीक ठाक छियै कि नहि छियै ई बता
हँ सब ठिजे कुशल मंगल ‌छियै खाना पीना की व्यवस्था छै
खाना पीना तऽ महाराज भइए गेलै आब हेत हँ एकदम मतलब मिथिलाक एकदम रहै छै आओर बताउ तो कते बजे से कते बजे इटर्नशीप रहैये अहाँके
हमर इन्टर्नशिप अहाँके रहैए अभी अभी तीन चारि घण्टा के लऽ रहल यए
अच्छा दे सुबह के कतेक बजे जाइ छियै अहाँ
दस बजे गेलौं बारह एक बजे दु महीना प्रेक एं दु एं मतलब दु दु घंटा अहाँके पढ़ेलक थ्योरी
हँ
दू घण्टा अहाँ के प्रैक्टिकल करबाबै छै
अच्छा अच्छा हमरा सबके तऽ हे बहुत के तऽ मतलब प्रेटी खेलक अहाँके जे
हँ अहाँ बायोटेक मे होइते छै अहाँसभ डॉक्टर डॉक्टर आबय वला भविष्य छै तऽ अहाँस सब के तो प्रैक्टिकल नहि देखेत तऽ केना हेतै अहाँ स अहाँ सब के तऽ अहाँ सब के तऽ पूरा मतलब प्रॉपरली अहाँ सब के पूरा पूरा समाधाने मतलब बुझियौ अहाँ सबके पूरा ते छै सब अहाँ के प्रैक्टिकले पर डिपेन्ड करत हूँ किएकि अहाँसभ देखबै तब ने अहाँ अच्छा मरीज के अच्छासँ इलाज करबै
हँ हँ ई बात त सुनै छियै एगो मिथिला मे एगो खोलियै
ब बिलकुल बिलकुल बहुत नीक विचार अछि अहाँ क आओर अपनसभ गाँव बिहारमे ओह ओहन ओहन ओहन नहि कोइ डॉक्टर वैद येऽ आ नहि कोनो कोनो नहि कोनो ओहन डॉक्टर अच्छा छै छै सब लेकिन फर्जी लागैए हमरा सब
गाँवो गेला बहुत टाइम भऽ गेल चारि पाँच साल तऽ भऽ गेल
हँ गाँव मे ध्यान देबै
आब कोइ रहिते नहि ने छै महाराज गाँंवमे इहो बात छै
हँ रहै नहि छै लेकिन सबसे बड़ा बात की छै बुझलियै ने अहाँ सबस बड़ा समस् ई छै गाँव से सब भागे लए चाहै छै वि तऽ इएह कि सभसँ बड़ा समस्या ई छै किसभ पैसाके पीछे भागे छै ली असली शान्ति देखइ छियै ओ आम के सुख
हँ हँ ई बात ठीके कहै छी आरो गाम आम आम सब छै कि नहि फड़ल कत
हँ हँ फड़ल छै फड़ल छै लेकिन हम की कहू अहाँ समस्या में हम चलि रहलिन इ घरवला सब यऽ
हँ तोरे लैया मराज सब गाछ इये सब भरल महार महराज सब तोड़ लैए सब फरल उरल
की कहू अहाँके महाराज दुनिआँ एहन छै सब आदमी अपना अस्तित्व खो रहल छै मतलब इन्सान अपना कित कऽ रहल छै चोर उचक्का बनि रहल अछि आदमी लोभ लालच के चक्कर मे न कुछो कऽ लै छै आइ काल्हि मिथिला मे एक सौभाग्य करियौ हँ भाई इ छिये माइंग के लऽ लियौ हमरा से की दिक्कत छै हम कोनो अहाँ के रोकने छि भाई खाइ छी हमहूँ खाउ अहूँ खाउ की
सही बात
मिथिला के आदमी मे बड़ा दिल रहै छै चलू कोनो बात नै इंसान के इंसान के अपन फितरत छै
ह आम टाइम मे देखबै हेते मौका तऽ आबै छी
बड़ दिन साथ मे बैठ कऽ अपना सभ आम खाइ छलहुँ बाल बच्चा मे ओसभ दिने भऽ गेलै नै यौ
आ हऽ श्रवन
आओर कहू मखान त मिथिला मखान कोजगरा मिस करै छीयै कि नहि मतलब
हँ हँ आबैय आबैय महाराज मिले छी कहिया आबि रहल छी अहाँ
बस बस अगस्त मे आबू न अगस्त सितम्बर मे दुर्गा पूजामे सोचैत छी गाँवके गाँवके मुरही कचरी खेनाइ बड़ दिन भऽ गेलै चॉप खेनाइ ओसभ दिन रहै की यौ मयंक जी अपनासभ साथमे बैठै छलियै खाइ पियै छलियै
ह ह एहि बात त
मखान आ आ मखान कोजगरा मे जाइत छलियै अपना सब मखान आनै लए आ मखानके खेती जे होइ छै अपन सबके एम्हर गाछी तरफ आ दोसर आ आ आ पोखरि से माछ मारि कऽ मारै छलै तऽ आबै छलै माछ भात खाइ छलहुँ
हँ मलाह सभके मांछ एहेन तऽ अपना सब क
शान छै उसभ मिथिलाके शान छै पाग मखान
हँ हँ हँ ई बात त छै के कहै छियै हू
मिथिलामे माछ मिथिलामे माछ नॉनभेजमे थोड़े न आबै य मिथिलामे माछे से भेल शान छै अपन सभके आओर बताउ मम्मी मम्मी पप्पा सभ घरमे सभ
सब सब सब कुशल मंगल छै अहाँ बतैयौ
बस अहाँसभके कृपा आर भगवानके मैथिली म माँ भगवतीके कृपास सभ बढ़िआँ
हँ हँ ई बात छै
अपन लाइफ अपन अच्छा स जन्दगी मतलब स्वस्थ्य परिवारके साथ
ठीके छै और ब
बस इएहसभ चलि रहल यए लेकिन ई छै जे आब धीरे धीरे अब ने मिथि
की हाल चाल छै अहाँ स आर ठीक ठाक छियै कि नहि छियै अहाँ तबियत खराब रहैतै रहैय ठीक यऽ कि नहि यौ
ह ने पहिले की कहू अहाँके गैस बनि जाय छले कियाकि देख आई कियाकी देखते छियै न खाद बियाज बला समान सब आइब गेलै हन मार्केट में अपना सभ गांव के देसी आदमी अपन अप अपन उपजाके खायवला आदमी सब आब की करबै आब समस्या या छै आब आब आन शहरमे कतहुसँ उपजाक खेतै आदमी मै
ठीक ठीक ठीक छै ठीक छै तब राखै छी तब
ठीक य ठीक य मयंक जी राखै छी ठीक